हेलो कहियो कुशल मंगल जे हेलो
अहाँ अपन कहयौ
हमरो ठीक छै ठीक छियै
आओर सब सुइत रहल
बौआ आर खाना खाय छै खाय छै
हअ
आओर बुच्ची की करय छै
सुनिया कह तोनिय त हम भोरे चल गेलिये
हम खाना खा रहल छी
इहे न
खाना खा खा रहल
हँ छै हेलो
हँ बोलू ने
की सब बनल छले हँ
हँ बोलू ने
भोज मे की सब बनल छले
भोज मे आइ बनल रहेय दाल भात दूगो सब्जी पापड़ तिलौरी सकरौरी दही हूँ
ओतय खेबय
आँय
सब्जी अखने सरल छले भोज में
सब्जी आलू परवल के सब्जी आओर बैगन अदौरी के सब्जी रहैय
हँ
त आयें
बौआ आर सुइत रहले
हँ बौआ आर त सब सुइत रहले हन हँ सोमिया पढ़ै आर छै न
नइ पढ़ै छै एखन परीक्षा चलै छै ने
हँ त ओकरा ध्यान दै छियै ओकरा ऊपर
ध्यान त अपना भैर दैते छियै आब जे करे
आँ
ध्यान तऽ दैते छियै आब जे करै
यय भौजे करी मत मतलबे नहि बने छै ओकरापर अखैन विशेष क के ध्यान रखियो आँय ओकरापर तनि विशेष क क ध्यान राखबै आब जादा मारबै आ नहि ओ प्यार से समझे बै ह औस मालिक फोन केलक रहेऽय
ह कैने रहथिन
हमरा आरके फोन किया नै उठबै छै मालिक
ह नैय उठेलकेै हन
कहाँ उठबै छै हमरा वीडियो कॉल पर करैछियै तऽ कहाँ उठबै छैयथ
काम अने काम आऔर करैत हतै कतौ
ओ और बताउ की सब बनेलियै हन
सब सब्जी बनल हन गहुम के रोटी बनल हन दूध और विशेष नेै कुछ बनेलौ हन
ह आ सोशल मीडिया पर की सोशल मीडिया पर की भेऽल आँय सोशल मीडिया पर की भेऽल आ इ
त अ
बढ़त और होय या कि नैय
कुकुर छैन कुछ बढ़त तऽ भेल हेत ने
नै सबटा करै छि वाड स करब
देखियौ एना नै होय छै एगो कन्टेन्ट एगो रेगुलर बेसिस पर एगो काम करियो जे पब्लिक आहाँ के देखे ओयसन काम करियौ ई बोलला और एने-एने घुमला से नै हैऽत जी आहाँ अतऽ एलियै हन ओतऽ एलियै हन ओय स कोय फायदा नैय हेऽत
ते त छोड़ये देलियै
-एना नैय न होय छैय एगो चीज के धरियौ कोनो ओयसन चीज के पकड़ियौ जे आदमी देखऽ चाहत
ह बुझलियै सोचियौ न अपने - अपने मन सँ सोचि यौ हमरा लऽ की आसान हैय अहाँ की कऽ सकैय छियै
कहियो अपना ओने धान आर रोप भऽ गेल
कहाँ शुरू अखेन शुरू नइ केलिये हन काइल देखे छियै काइल या परसू सँ शुरू
कि भेलै सुम्या सुम्या की केलियै अच्छा दीदी को भी पिटाय लगतो तु चुप बन्द कर
बोलु
हुँ बोलियौ हँ
हम धियापुता सभ केँ नय देखै छी
अब की करबै सबके परेशानी छै हमहु आरे हम भोज खाइ लऽ गेलियै रहे हमहुँ रहियै कहलहुँ नइ बहेरी मऽ छियै एलियए हम तऽ कहै सब गेले रहे घरके सबहे कुणाल अर एकरा नय लऽ गेले त इहो जिद्द धैले रहे नय हम भोज खा लऽ जेबै तऽ जेबै - लऽ गेलियो आतऽ खइबो नै केलकै कहलकै प
धियापुता आर खाय छै थोरही नऽ नाओ भेलै भोज तऽ सब साथे बैठे केँ माइन
हँ तब एगो काम करू ने
हँ
हेलो
हँ
अहाँकेँ एगो बात कहू करे लऽ करबै रोज एगो विडियो नऽ रोज एगो विडियो रोज रोज शाम कऽ रोज शाम कऽ एक्यूरेट टाइम मे छ बाइज कऽ पन्द्रह मिनट केँ बीच मे छ बजे होइ सात बजे होइ जै बजे
हूँ
अहाँ कऽ विडियोज अहाँकेँ केना उ जे नोटिफिकेशन केय बजे सबसे ज्यादा आबै य
ई ज नइ हो तऽ ध्याने नै दैय
अरे अहाँ वीडियो तऽ मैसेज देखेत हेबै नऽ
हुँ
वीडियो डाले छीये तऽ कत्ते देर बाद मे मैसेज एयनाय शुरू भऽ जाइ यऽ
अच्छा तनि बहुत त नय
एगो टाइम पकड़ियो बुझलियए फिक्स टाइम जे हमरा एते मे एते आयत आय एगो कन्टेंट ओ सिर्फ व वेहै काम करै के छै ओर कूछो नय तीन महिना तक उएहा काम करै के छै नब्बे दिन तक एक्के गो काम के पकड़ले रहम आ ओर कोनो वीडियो नय डालय के छै फोटो ओर ऊ काम बस उएहे चीज के अहाँ के कत्ते जस सिलाई मशीन चलबैय अबया एगो वीडियो अहा तीस सेकेंड के या एक मिनट के बनाइयो सिलाई मशीन चलबेते चलबेते। आदमी के बताइयो जे ई चीज के एना ई चीज एना छै। आइ आइ हमरा एते काम मिललै कायल एते काम मिललै इ सब बताइयो द आदमी देखे के चाह रखत बुझलियए
हू
ह ऐसन कंटेंट तैयार करियऔ तभी कुछो होय वाला ये नय तऽ नय अहाँ लग तऽ एखन हमरा तऽ उएह ऑप्शन ई भेल हन। भले कुछ करू न करू।
बस सिलाई मशीन के धैले रहू। ओते वीडियो बनायो। सिलाईयो मशीन आबे के चाही अहाँ के चेहरो आबे के चाही। अहाँ काम करैत करैत अगर वीडियो बनबै छियै ने तऽ अहाँके ध्यान ई बोले छियै नय बोले छियै। एहि पर से हट जाउ आ सिलाई मशीन पर ध्यान रखबै। मोबाइल पर अहाँ जे बोलबे तऽ ओ चीज अहाँके कैप्चर हत। समझलियै हमर बात।
हु
नय समझलियै।
हू
हू नय जे बोलू ने तऽ हँ ओहिसन काम करू।
बोल न सुतत निक होइ छै बुझलिन
नय नै ओहि पर न अबे उ न आता अहा। कथी ओहि सब मतलब ने छै सुनू ने गाना आर पर डालै छियै ने ई कोनो कंटेंट नय भेले बुझलियै अहाँ के नब्बे दिन ख नब्बे दिन बाद फेर अहाँ अपन गाना उानना गायब ने ओहिस कोई मतलब नय नब्बे दिन तक एगो काम धरियौ। फेसबुक पर एक्टिव होइ ओ नब्बे दिन एकेगो काम शाम क एगो काम अऐसन होइ छै जे परमानेंट होयके चाही एल्गोरिदम जे होइ छै ने इएह होइ छै ओ टाइम छ एलगोरिदम। समय।
कहियौ घर पर मम्मी आरके खाना पीना भऽ गेल।
होइ छै सब ओ आर खाय छै हम एने बेड पर लेटलहियै अभी। बोलू आओर।
हुॅं तऽ रखू।
ठीक छै राखू।
रखौ बात करब।
ठीक छै राखू।